हेलो लेट से उठलियै या
लेट से नय उठलियै य बाथरूम गेल रहियै ने तभी अहाँ फोन केने रहियै फेर एलियै तऽ पप्पा के जाय के भऽ गेलैन गाँव
गेलखिन
हँ तऽ जस्ट गेलखिन हुनका कपड़ा सब कनि आइरन करे के छलैए कहलियै आइरन कहीये के दीदी के फोन करब एखने जस्ट पाँच मिनट पहिले
ओ किया तऽ हम फोन केलियौ तऽ मा उठेलको
हँ तब हम बाथरूम से एलियै तऽ फेर पप्पा एलखिन ने तऽ कहलखिन जे की कहे छै आब पुनीते आब हम जेबे की कहे छै गाम हमर कपड़ा आइरन कऽ दियअ
नीक केलो नीक केलो आर सब कहियौ जोरसँ बाजियौ
ओर सभ ठीके छै अहाँ कहियौ की करै छलियै नय नाास्ता कऽ केऽ गेलखिन हे पराठा भुजिया खाना आब ओते खेथिन गाँवमे काकी छेथिन
हूँ हूँ हूँ के रहै छै तहन तऽ बड़का सुविधा भऽ जाइ छै छै ने नय रहै छै तहन कनी टेंशनमे रहै छै केना खेथिन
ई होइ छैब जेना गाँं में ओ छथिन तऽ ई चिन्ता नय रहे छै जे की खेथिन कते खेथिन
हँ केओ रहल तऽ एकटा चिन्ता दूर रहल
हँ खाना लऽक ते ने और कोनो हुनका रहिते ने बस आ बाकी तो अपने काम कर रहै छै मै के हँ
फट नहि ने तू
आ पप्पा जे दिन आबै छथिन आर गाम गेल रहै छथिन हुनका कहि दियन जे फोन करै छथिन जे मम्मी की करै छथि आर कहि दियऔ नहाइये बस बजनाइ शुरू कऽ दै छथिन
क बजे किया लगै छथिन जे एखन किया नहााय छथुन
हँ एते लेट किया न हाय छि
छथिन सही बात कहे छथिन हमँनका ल मोन नहि नीक ठीक रहै छ ओकर कारण छै ई रोज तीन तीन बजे जे खााय छथिन
तऽ ओ आयती ने आब डेढ़ बजे तक
हँ तऽ आब बारह बजे तक पर आ दही तू जल्दी जल्दी
ह आ ओहि की छै ने सुबह मे दस मिनट पन्द्रह मिनट कऽ के ऊपर नचां कर छथिन ई सब
हँ से नीक करैया लेकिन बारह बजे कही जे जल्दी खो बारह बजे खो नहि तऽ खाली दबाइ खा पड़त
और देखे छियै ओऔझा जी से ओहि दिन कते दवाई आनने रहियै
हँ एकबोरा
लोको देखतेर कहि दियमे दबाइ हो तै
े आब नहि दियौ बेैसी नहि दियौ हम कहलियै यौ लऽ जाय दियौ से बात
इएह कहते जे भाय एहन के बीमार अहाँ घर मे जेकरा लैल एते झोरे में दवाइ लऽ जाइ छियैक
की हेतै छै तै ने खरीद क देल होैत
खरीद कऽ तऽ ओते नहि देल हत खरीद कऽ ककरो नहि देल हेत एतेक
सही बात छै
ओझा जी के छनि त ने राति मे ओझ जी फेर सुतला की नहि कि पा
हँ नहि नहि सुतलखिन फेर लाइट कते काल के बाद एलै से नहि देखलियै
बहुत बहुत देर बाद एल डेढ़ो घं्टा बाद आयल हेतै
हँ नहि चाय नहि तखन जे कटलै एक बेर तऽ बादमे कटलै पानि होइत छलै तखन कर ने बड़ी काल पर अयलैय
हँ हँ
आ अपना सब जे बात करैत रहिए तहन जे बीच मे कटले त ओहो आधा पौन घंटा तकर बाद एलै
वएह ओहिके बाद जे कटले से तऽ पानि होइत रहै तन नहि कटले
बापे पानि कते भेलै या झूर अनेरे भगवान के बुझााय भूरे फूटि जाइ छै
आ एखन तऽ बापरे ल बड्ड पानि भेलै ह बड्ड
भेलै
राति मे एते पानि भेल बगल मे जे घर बनैत छै
हँ हमे भरले पाईन
ओहिमे कनि पानि भरलैए तऽ एते पानि हेतै तऽ भरतै ने
माइट खसलय ने छलियया ने एते पानि भेलै जे कनी कनी माटो दहा गेलै
तऽ हेतै नबका भाड़ाखन बड बढ़तै
तऽार मन म गेले अभी भाईजी के बिआाह हेत ने तऽ बरातीे जेबै कि नहि
हम कतऽ बराती देबै कनआ मनििया बेटी धि जाइ छै बराती
जा तऽ अहाँ नहि जेबै तब अहाँ नहि जेबै तब दोसर केना जेते।
हँ जेना जेतै आब तू सभ जेबही ने धियापुता जी हम बुढ़िया छियै हम कतऽ जेब
ह।
आने हम केना जेबै ओरा मामी मामा सभ जेथि तऽ हम ओहि मे केना जेबै हमरा तऽ ओहो ने एकटा दिक्कत छै सासुरवला भाज ह
तऽ भैसुर बीचमे अहाँ
नहि बुझै छियै। हम अपना सभके तऽ एते एखने नहि भेलैय
ह एते तऽ नहि भेलोल हमर लागे दीदी ओना ई भऽ जेतै मतलब ई जे दोसर कथा छै।
भऽ जेतै लग ज उम्मीद
हमरा तऽ लागि रहल है कियकि।
भऽ जेतै ने बौआ आब इहो सभ छै अपन पूरा जग से थाकि गेल इहो सभ आबते टा पाई के पइके होतै डमान्डो नहि कह आ दसरा पाई कऽ देतै लड़की कि जहन जॉब करै छै तऽ पाई कऽ दै छै ओ बात छै ने ते ने सेहो बात छै ने अहाँकेँ माय बाप पढ़ेने पाई लगा कऽ ओकरो माय बाप पढ़ेने छै ने
ओ हँ सही बात छै भाय अहाँकेँ पाई केना किया देत पाय अहाँकेँ
पढ़ेलियै तऽ ओहो ने पाय लगा के पढ़ेने छै तऽ बिन पाई पढ़ि लेलक सखू।
तऽ हमरा लागे हा दीदी एक बेर उमीद होई के है
ह हमरा लागैएा तोरास सेके बेर बरियती जाय पड़तौ
आहि बेर छै जे चानस भऽ जेतै
कहूना भऽ जे
एहि बेर चानस छै जे भऽ जेतै
ह बुझाइया
त देखियौ लड़की जॉब मे छै आर सभ
हँ सभसँ पैघ ता दोसर भा पचास हजार तऽ लड़की कमाई छै जहन टीचर छै तऽ पचास साठि हजार। तऽ ओ लड़की कऽ मेले हमर काथी पाइए के भुख ख छै
आ देखियौ कम पाई तऽ बड़ कम मतलब देखियौ नहि बहुत कम कमाई देतै तह ने चालीस तक तीस पेतीस तऽ कमाइते हतै
छै बी पी एस सी वाला मे ज भेल हेतै तऽ पचास हजार से पुष्कर भायजी सभके पचास हजार रुपआ दै छै।
ह
आब कोनो भी सरकारी नौकरी। नौकरी मे बीस हजार थोड़बे दै छै तीस चालीस तऽ शुरुए होइ छै
ह।
कते दिन से जॉब करै छै लड़की।
डेढ़ साल से जॉब करे छै
तहन तहन
मतलब बहुत कम करै छै न जेना दीदी तहनो दू साल से जॉब करिते हेतै लड़की
ह चल कहुना भऽ जाय हमरा ओहि लऽ मोन लागल हे जे
दीदी आके लागै मामी केन नेचर छै त ई
गै बौआ अपना लए प्राण छुटे छै तू नै देखलियहे नै बुझलियह अपना लए तऽ होइ छै की करै की ने
दीदी केँ अपन नेचर नै छुपा सकैए स्वभाव
से तऽ छैहे लेकिन अपना लए ओकरा सभ केँ बड़ नेचर नीक छै
ओ तब तऽ बढ़िए छै
आब देखिय भऽ जाइ तऽ भऽ जाय
तोरा नै देख चाहतौ
आँ
हमरा तोरा लए खराब छै
तऽ एना किया करै छथिन आ फेह केना हेतैन अगर लोक केँ देखय नै चाहै छथिन तऽ बिआह केना हेतै
जे करै भाईजियो कहाँ बेसी फोन तोन करैया
केँ पूनू भाईजी
ना हँ
हु तब तऽ अहूँ नै करैत हेबैन अहाँ
कथी लऽ करबै हमरा छुट्टियो रहै आ तोरा नै नीक मोन रहै छै तहन किया तोरा में घुसे लऽ जेबे आ मनीष तऽ कहियो नै करैय
मनीष भाईजी
हूऽ
आ सामने भेट होइ हैथ तऽ बढ़ कहैत हैता
तहन तऽ बड गप बड बात बड आवेश
वाह आबेस छै हँ भेंटे कम होइया ओ तऽ आबिते नै छथिन
पता नै यै काज में केना ऐल रहथिन ऐत वला में
मै केँ बेसी मिलान छै दैय
तैय दुआरे ऐल रहै
सही में एनाहो लोक सब लड़ै छै कि
अपन मामा केँ बेटी केँ बियाह भेल छलैय एकटा म दुनू मामा म एकटा बेटी छलैय से ऐबै नै केलै दुनू भाय बियाह म
तब की ओ जे भेल रहे अहाँकेँ अथी जैधी केँ न
हँ रीया केँ जे बियाह भेल छलैन हँ
हँ
तैना एबे न केले जेकि नाना नानी एतेक माने छलखिन मामियो जे बात छै बड माने छल
हूँ
आ से तऽ ऐबे ने केले दुनू भै अखन दीदी ओतऽ दुनू बहिन आयले
वाह
अबिते बड़को बड़का के छुट्टी नै भेलै
चलू बरहीए छै नै एलै ओतऽ जाकऽ देखियौ ने इनका एते लेट भऽ रहल छथिन मनीषो भाई के शादी बड लेट
तऽ मनीषके तुरते देखही हिनका हेतै हिनके होइके आब देरी छै मनिष के तुरते तकरबार भऽ जेतै ओ तऽ अपन सेटल छै मनीष के तऽ तोरा जॉब अपन बढ़िआँ कैरते छै पचास सैठ हजार रुपैआ दैते छै तऽ काम थोड़बे भेलै
नै रहै कत छथीन ओ
मनीष रहै छै उड़ीसमे
ओ रहै छथीन उड़ीसामे
हँ ओतऽ ओकरा सभ चीज उएह कम्पनीय तरफ से भेट छै घर तर खेनाइ पीनै सब वएह दै छै तऽ ओगो तऽ सबटा बचते छै
हँ तब तऽ ओ तऽ सबटा बेचतते छै न हुनका
एकोटा रुपैआ ओकरा ने खर्चा छै हँ हँ लेकिन प्राइवेट जकाँ ओकरा देने नै छै सुविधा सबटा सरकारी जकाँ देने छै
ओ तऽ पहिले हिनकर भिआह हेतै पै भै के तब ने कर हेतै ओना आसार लागे है कियाकि मामी कहै छलखीन ह कियाकि मामी कहै छेलखीन हँ
तोहर बापके कुर्ता धोती भेटबै तौ हम ओहि दिन पीसा जी के ओना मना क देने हऽ
हँ
जे पीसादी ओमे नै करु
हम अपनो देखियो कहलियैन तो ओ झा जी कहे छथिन की जे अहाँ के बेटियो गार्जियन छैथ बताउ सही बात कहियो तऽ लागै छै सबके हम गार्जियनगिरी क रहल छियै
छोइर दही लेकिन एकरा सबके अपने ने बुझथिन ई सब छोट थोड़बे छथिन जे हम तू कहबी हम कहने रहीहेन पिसाजीे के ओय दिन हमरे गामवमे छुटल रहे बात चलते चलल रहे ने एना ओना हम कहलीयै देखियो एकता बात हम कैसे दै छी हुनका काजमे परै छी नीक हेतैन‌ तऽ बड़ बढ़िआँ आ खराब हेतैन तऽ ओ तुरत गैर शराब शुरू हो जेत तऽ हमरा बड़ हमरा बाज लागल ह कि ओकर पबे नै करतै फल्ला नै करते चिल्ला नै करतै हम कहले धूर ओते तऽ बियाह बाद मे हेते हमर बियाह एखने भ जेएत बुझाया य
नै एखन अहा के झगड़ा भऽ जायत तुरन्ते हँ
पिताजी पिसाजी के की जौ हँ हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै अपन परू जे करब से करू अहाँसभ तऽ अपने बहुत बुझै छियै हमरा सभस ज्यादा
देखियौ हम मना केलिय कियाकि मामी हमू इएह कहलियनि जे देखियौ मामी के नेचर सही नै छैन ओ छथिन उल्टा सीधा उल्टा दिमाग के आदमी
ककरो जे अहाँ नीक करबै ने त अहूँके नीक हेएत
अही वला गप कहलीयै जे मामी छेतीन घसकल
हँ गे माय अपन काज लग के रहते तहन तऽ तोरा मै के लगत तोरा ब लगते कपार पर लोक च
जाई जेकरा जे अथी करे छै बदमाशी ओकर कोनो जवाब छै।
जे जैन ओ ते ओकर दीदी कोनो इलाजे नहि छै आब एखन हुनका जे ई बियाह करा रहल छथिन तहन जेबै तऽ भाय बहुत
से तोरा देख कऽ गारि पढ़नाइ शुरू करबै तऽ हमरा के रोकि लेत
केओ नहि तहन पागल कहत से अलग तहन पागल कहत से अलग।
आ जान छै करै छथिन तकर कोनो इलाज नहि छै बआ दुनिया मे
नहि से तऽ विजी तऽ जे कामी करते छैते
दे अह तू तऽ नहि री देखती जे तऽ कि कहि कह
बाप रे लेकिन हम एहि दुआरे दीदी मना करैत रहियै देखियौ मामी के नेचर सही नहि छैन
चाहैत रहै जे हमर कते नीक हु ए आ दोसर के खराब होय आ नहि जैस अहाँ सभ के नच से आबे ने तखने अपनो नीक
नै अहाँ के अपना नीक
हम सभ कहाम पे छियै हमरा नहि य दोसर के भऽ गेलै बाप रे बाह भगवान ओकरा कऽ देलियै हमरा जेना लकरा जे ने होत हम जे तोरा देख कऽ कान हमरा ओहिस कि फायदा है से
छाइए ने जे अहाँ हमरा देख कऽ कनबै हम अहाँ देख कऽ कान
हू तऽ ओकर हुनका बड़ फायदा
आ किछु नहि फराल तऽ भाय अनढन बात से बाजऽ लगलऽ
ह किछु से किछु बाजल अहन बात ने किछु से किछ बारत नहि। ककरो सँ ककरो गारि पढ़ैत रहलहुँ ह एखन औनाल जकाँ करै छै हो छै जे कहना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
जे कि कहुना कऽ हमरा।
हू
भऽ जे के खराब ओहि के बाद तू देखले सालु ककरो टोकबो नहि करतौ। दोसर बात पुतो जे भऽ जेतै। कमौआ तऽ एखन तऽ आग मुे छै आओर मुतलत
तब आओर प्रचंड जकाँ करय लगतै
तऽ ओना हे कहै छथिन ओहिके बाद ओर प्रचंड जकाँ करऽ लगथिन
हिनका लेल बढ़िया हेतनि जे बिआह होय बिआ हो आ डीचल जाय बेटे सगे
ह अखन तऽ ओनाहे गाड़ी आबैत रहे छै बाप रे बाह न करै छै ओ करै छै देखऽ ने चाहैय डाइनयाही सब से बात छै
ओ खुद की छथिन नीक
हँ
भ एक तऽ मुह सा डर भ जाइ छै हु ता दुआरे हम कहैत रहियै कियकि किछु द दिक्कत हेतै तऽ पप्पा भजनाइ शुरू कऽ देतिन
तोरा पप्पा के मना केलियनि हुनका मुँहे कर हमरा जे कहके रहैया ने सालू हमरा ई नहि जे पसादी से हमरा डर होय त हम पीसादी के नहि कहबै
नहि नहि देख कह वला बात रहते दीदी त हम नई कहिय जे ऐमे इन्वॉल्व होइ बाला ऐ मे जैक पर्वक नहि चाही पढ़ैवला नहि
कर दै छै लेकिन हुनका स नहि अपना होइ छनि जे बड़ नीक काज करैत छै तऽ ठीके बात छै करू
तब की एहि सब मे नहि छै भाइ पोराा वालला
हँ सएह बात छै देखियौ
एन ऐन ककरो लोक की करत करै नहि छथि ने अपन
आओर सब ठीके ठाक छै ई तऽ कॉल आगा बढ़ल जाइ छै आइ बारह मिनट मे नहि कटले
हँ कतेक मिनिट भ
चौदह पंन्द्रह मिनट पर चलि गेले
कते मिनट तक चलै छै
पता नहि की छै कोनो से अथी प्रॉब्लम तऽ नहि छै
कियकि ये तो कटाई नह बारह मिनट तऽ से ज्यादे कॉल चलि रहल छै
कऽ दियै काटि दियै
हँ तऽ सबमिट करियौ ने रुको
कते काल होइ छै से देखी तऽ
हँ वह देख कऽ कहै छी पन्द्रह मिनट तीन सेकंड क कोठी सबमिट करिय ने
आओर सब ठीके ठाक छै करै छियै देखियौ ने कनि
हँ
सएह बात छियै तऽ हम मना कने रहियी पिसाजी के लेकिन हुनका सबके तऽ बुझिते छीियै महान बने के लेल महान बनेै के लेल
आ त कनी बेसी लम्बा अपनन सबके चलि गेलै
हँ महान बान
ह ई कल कटला बाद पूछबे हे कह सर्वर केऽ किछु नहि भेलै जे ते लम्बा चलल जा रहल छै
त सब बात छै हाल समाचार छै
ह हेते तऽ बरा
बीच पर जा कऽ देखै छियै जे की होइ छै
हँ
कॉल इन प्रोग्रेस लिखइ छै खाली
ओ यान कहल आग बढ़ ल
हँ हँ सएह सब बात छै देखियौ की होइ छै ह
तब बराती जाय के प्लान करबै न
हम कतऽ जेबे दऽ ग हमरा सभके ते देखऽ ने चाही य कहैत रहे मै कह गय तोहर बाल बच्चा के देखने छियै तऽ फठका आल गया गया मे
इनका ने थर्ड डिग्री टोर्चर के जरूत छै
आ। के नहि देखी माँ के जेना ओ करै छथिन ने बच्चा सालू
हूँ।
तेनामे दोसर आदमी के ककरो नहि करै छै लेकिन हमरा सभके ओ नहि नीक लगैएा
हू।
बुझली हम सभ बुझे छियै नै हमरा ले छै चारू गोटा एक रंग छै ओकरा सभके कोनो लड़ाई छै हमरा सभ के नहि ओहिसँ मतलब हमसभ से बुझै छियै जेकि हम सभ बेटी छियै हमरा सके सभ करो से नहि लऽर के
अइ सोची छै जेब बिआ दाम बिलब हम रख ने
नहिना पूरा नहियो बियाह भेलै तऽ मत हम बेटी छी हम किया घर के बात मे बजबै से बात।
लेकिन ई नहि छै तुल।
लेकिन परस से नहि छै
ई खाली तो सभके दिक्कत दैत रहे छै
ओ।
ब।
सेहा बात छै
ह तऽ नेचर के तऽ सही मे बहुत जादा हार छै ओझा जे गेला
बेला नहि खाय छथि खाली कटाहे बोली बजैत रहै छथिन खाली कटा जैस कि तोरा दुख
तऽ उनका किया नै कयोजन के ओ
हल बुस कोन छै किया बात कह
तऽ हुनको कहियौन ने हुनको जरूर छनि कटाक्ष बोली सुोन क
कि करतै हुनका एते सभके बुो रहै तहन ने चे
ह
तो ने बात छै हमरा तोरा एर पढ़ब मे रहतह ने भरि दिन ओतब आ मागल
ह
ओ सभ कखन खाई छथिन से बुझै छिय खेना आ चारि बजे।
किया एते दुख छौई ने
वाह। आठ एखन तऽ बुझ सात बजे आठ बजे त उठै छथिन ओ सभ
हू
आ तकर बाद बड़काेाबा तऽ दूगो दना हाइए लऽ जाई छै
खाना सभ बनबै छै तन यै
आ साती बुज एक डढ़ वजे नास भगत शती पूजा करै छथिन तखन खेनाई चढ़ होई छै
वाह।
भरि दिन ओतबामे तऽ किया तऽ भरि दिन रहै छै तऽ ई गड़िया जाै छै कथी होेतै गरिया गरिया कऽ आगाँ बढ़ैत रहै छथिन
लोकके जे गरीयाबैते रहथिन जा तऽ दोसर
नय हमर माँ हुनका मोन रहै छै खेनाइ बनाबै बनाबी खाई पिबी ई सब हमर बर्तन धोइ दै
उनका नय धो देतैन
से तऽ होइ छैन हुनका मोन मे
बड़ा विचित्र छथिन नय ये पता नइ एहन केना छथिन
सैह बात छै
एतेक जादा अथि केना छथि
हँ
सैह सब हाल चाल छलै
तऽ अछि बियह मे नय जेबै बिआह हेतै तऽ
हँ
तब तऽ ई जे शादी हेतै ओहिमे अहाँ नय जेबै
नय जेबै किया नय शादीमे तऽ हम मेने छियै जेबै नइ
हम भेलर ज करब
हु जबर जेबै केना क नय बहिन हँ बैन गेली खेबो केलैथ आब बर्तन सबके पखाइर पखाइर क आओर ओ आय बृहस्पति छैय पूजा करऽ के छैय खेना बनेलहु ह भात दालि सब्जी भुजिया आलू परवल के सब्जी झुगनी के भुजिया ह
बस वाह आबै छये थोड़ा जादा बनैब
आउ न नहियो जादा हेतै तऽ पहिले अहाँ क खुऐब तहन अपने खैब फेर बना लेब
हँ
सैह सब बात छी
काल्हि लगिय ओझाजी नहि गेल रहथिन काज पर ठीक छैहाँ देखियौ दीदी
हँ से देखै छियै आओर सब ठीकेठाक छैय। से बढ़िया छैय सबेरे सकाल नहा सुना लियअ
हँ आब हमहु जैब